हेलो ।
हेलो ।
हँ ।
प्रणाम बहीन ।
ह खुश रहू बहीन । अहाँ केहन छियै ।
आह नीक छियै बहीन ।
बाल बच्चासभ ।
सभ नीक छै ।
आं ।
अहाँ के सब एने ठीके छै। घरमे सभ ठीक छै ने।
हँ -हँ सभ नीक छै।
बाल बच्चा घर परिवार सभ ठीक छै ने।
ह्म सभ बढ़िआँ छै सभ नीक छै।
तब काह रहै छै दीदी।
किछु नहि भोजन पानिके तए तैयारी होइ छै।
अच्छा -अच्छा। ए बहिन । कहै छियै कि कार्य। के बारेमे जानै छियै।
हँ -हँ कार्य आपमे तऽ हमहूँसभ तास करै छियै।
अच्छा रु आाजू। ूटल छियै ।
हँ- हँ ।
बड़ा नीक छै दीदी।
हँ -हँ बड़ा बढ़िआँ छै टास्क घरमे सभ महिलासभ जे रहैत छै घरमे फ्रीमे बैठल सेमे सभ।
मे सभटा आसकर रहै छथि।
आर किछु कमाइ होइ छै।
हां केकरो से मांगे के जरूरत न पड़ै छै।
नै नै।
बड़ा बढ़िया छै।
हां।
ओकरा मे और लोग जुड़ैत छै अभी।
हां हां उ तऽ बहुत बड़का प्रोजेक्ट छै नै बड़ी लोक काम करै छै।
हां बिहार, झारखंड के बड़ी आदमी जुड़ल छै। छै दीदी, हां बड़ी राज्य सभा छै व मे जुड़ल।
कहाँ एतेक पैघा पैघा थैलाा लटका कऽ जा रहै छियै कियौ दुकान लूटि लेलहुँ की।।
काल लुटबक नहि लुटेबाक छै दीदी बाजार गेल छलहुँ सब्जी तरकारी दालि चाउर किनया मुदा दाम सुन के मोन रह गेलैथ इ थै। ला नै हमर महीनाके बगज छी आधा बाजारमे खाली भए गेल।
हां बहीन महंगाई तऽ सुरसा जाकऽ मूँह बोने जा रहल छै परसू हमहूँ हाट गेल छलहुँ आलू चालीस टाका किलो, टमाटर अस्सी टाका।
टमा की सोना भय गेल पहिने तऽ दस टका मे झोरा भड़ी के आ लेैत छलू। से नै कहु दीदी धनिया पत्ता दू सौ टका किलो, एक मुठी लेले बीस टका देबय पड़ल, हम त सोचलहुँ जे मलिहे से कहीँके अपन आंगन मे गमला मे धनिया उगा लेब, कम क से कम चटनी त सस्तामे खाएब।
सही बात कहै छियै सखी आ दालीके हाल त पुछु मत, अरहर दाली एक सौ असी टका किलो अमर स
हमर सासु माँ कहै छथिन जे हमरा जमाना मे पांच टका सेर भरि दाली अबे
आब तऽ दालि भात खायबो सपना भए गेल बच्चा सब कहैत अछि माँ खाली आलू परोड़ाक।
कटोरा के बनवै छेयै की कहयै बचबन सबके। बच्चा सबके की बुझाइत दीदी, ओ त कहत मैगी बना दियौ, मुदा ब गियौ के पैकेट पंदरह टका जेब से गेल, ऊपर से गैस सिलेंडर, एगारह सै पचास टका के एकटा सिलेंडर, पहले छ महीना चलै छै आब दू महीनामे खाली।
हां गैस त बाते छोड़ु हम त फेर से चुल्ही पजारय लागल छियै। गाँवमे सं गोइठा मंगा लै छियै, धुआँ से आँखि जड़ैत अछि मुदा
की करब, बारह सौ टाका जना होइत अछि ने पतिक के पागर त ओतबे अछि खर्चा दुगुना भ गेल, दुगुना भ गेल। हमरा घरवला त कहैत छथिन जे ओवर टाइम करू दिन राति खटै छथिन मुदा पगारमे पाँच सौ टाका बढ़ल आ खर्चा पाँच हजार बढ़ि गेल ऊपर से बच्चाके असकुल के फीस कॉपी, किताब,, ड्रेस, ट्यूशन एक बच्चा पर महीना के तीन हजार टका खाली पढ़ाय मे चलि जाए छै।
हां बहिन, इसकुलो वला सब लूटि रहल छै बहिन, कहै छै स्मार्ट क्लासके नामपर दो हजार टका आर लेब हमर पोती कहै छी दादी स्कूल मे ए सी लागल छै।
हम कहीलियै बाबु हमर जमाना मे त गाछ नीचा पढ़े छलहु, कलेक्टर नै बनी गेली उ ह ह अहाँ त धन्य छी दीदी, मुदा आब जमाना बदल गेल। आ तेलके दाम सरसो तेल दू सौ टाका लीटर, पहिने तऽ हम बिना तेलके तरकारी बनबयके सोचबो नहि करैत छलहुँ आब त पानिसँ छाँकीके तरकारी बनबैत छी, डॉक्टर कहैत छथिन तेल कम खाउ स्वास्थ्य नीक रहत हम कहैत छी डॉक्टर साहब मजबूरीके नाम स्वास्थ्य बता रहल छीयै।
सही पकड़लो, से अहाँ चीनी दूधके हाल देखू चीनी पचास टका किलो तऽ दूध सत्तर टका किलो लीटर होइ छै, चाय फीका पीबै छियै बच्चा कहैत अछि माँ चायमे मिठास नहि अछि।
नहियै छै, हम कहै छियै बेटा जीवनोमे मिठास भरि गेल छै। दीदी एकटा बात कहु, सरकार कहैत छथि महँगाइ कम भेल अछि टी वी पर मन्त्रीजी कहैत छथिन जे आँकड़ामे गिरावट आयल हमरा तऽ लागैत छै जे ओ अकरा बाजारमे नहि मंत्रीजीके घरमे गिरल हैत।
हँ हँ ओ आस एसीमे बेसीके गरीबके थाली नापैत छथिन कहियौ हाट बाजार आलके हेतैके बुझैत छै सए टाका मे आय के बजे पहिने सए टाकामे हफ्त
मे हफ्ता भरिके सब्जी आबि जाइत छल आब त एक बेर के तरकारियो नहि होइत छै आ बिजलीके बिल दू सए यूनिटसँ पन्द्रह सए टाका पंखा चलायब तब डर होइत अछि जे मोटर बेसी नहि घूमि जाय, रात्रिमे लालटेन जराके सुत सुतै छी, बच्चासभ कहैत छथि माँ गर्मी लगैत अछि। हम पंखा डालीके सुतबैत अपना हाथ दुखा जाइत
की करु बहिनी ई तऽ घर घर के कहानी भ गेल। भ गेल बहिन, हमर पड़ोसिन बेचारी दवा नह कीन पाय छथिन, बी पी के तीन सए टका केपत्ता कहैत छथिन एक दिन छोड़ के खाय छियै
महंगाइ जान मारि रहल छै। तखन हमसभ की करब दीदी, कतहुसं त बचत करय पड़त, नहि हम त उपाय सोचने छी हफ्तामे दू दिन खाली दालि भाती एक दिन खिचड़ी साग सब्जी अपन बाड़ीमे उगायब पुरान साड़ीसे बच्चाके फराक सिबि लेब।
बहिन की करब बड़ी नीक विचार छै, हमहु बचत शुरू केने छियै, मॉल जाय बन्द, हॉट से समान ले छियै, ब्रांडेड साबुन छोड़िके सधारण साबुन लगाय छियै, बियाह उत्सव मे जाएब कम कऽ देने छियै कारण नेहोरा की मे भी की देब, पान सौ टकासँ कममे तऽ लिफाफो शोभा नै दै छै।
हाँ दीदी लोक दिखाबा मे तऽ जान चलि जाएत, मुद्दा दीदी मोन से एकटा डर होएत अछि बच्चा सबके भविष्य केना बनत, पढ़ाई महंगा, नौकरी नहि कलेक्टर बनल त दूर कलकैयो के लेल घुस चाही।
की करबहु बहिन, निराश नहि होय बहिन, जतेक कठिनाइ अछि ओतेक तबे हिम्मत क राखू, हमरा बिना के माय-बाप अपन पेट काटी के बच्चा के पढ़ौलनि, तखने हम सब क
कताय तक पहुँचल छियै, महंगाई छै त रहत मुद्दा मेहनत अ बचत स-स रास्ता निकलत। अहाँ के बात सुनै मे हिम्मत भेल दीदी चलू अगला बेर हाट संग-संग चलब, मोल मोलाई कऽ के कीनब दुटा मितर तऽ दामो कम ला गत।
हाँ-हाँ जरूर बहीन अहाँके सरकारके कोयला से किछु नै हेतै, हम सब अपना घर सम्भहारब, फिरजूल खर्ची बन्द करब, भगवान पर भरोसा राखू समय एक रंग नहि रहै छै। आज उ महंगाई छै, काएल ई सस्ता आएत।
तथा अस्तु दीदी चलू अब घर जा के बुझाय जे थैलामे की-की अनलहुं, पति देवता बेहोश नहि भाय जाथिन दाम सुनी के। हाँ-हाँ बहिन ठीक बा की करब महँगाई हय छै तऽ एहे मे जिन्दगी बितायके छै, ने हाँ दीदी चला ठीक छै तब, हाँ सब ठीक छै दीदी।
ठीक-ठीक।
ठीक-ठीक।
सुन दिमाग मे